ह हेलो
हँ सुभपरभात ख छैै
सुपरवात सुपवात नीक छै नीक छै अहाँ के की हाल चाल छलै
ठीके छै
ठीके छै
ओ
ह या त त मेहराल कीयै बोलै छलियै
एनाहिते बाजै छियै कुछ ने सब ठीक छियै के छै
आ नहि तऽ कहै छी ने तनी आर कहै छी हँ ठीक छलै नीक छै नीक छै
हँ आओर सब कहि ने की सब भऽ रहल छै
अभी तऽ कछ नहि भए रहल छै अभी तऽ पा पंखा मे सुतल छलियै इसकुल से ऐलियै हँ अभी इसकुल से अइलियै है
अच्छा
आ पंखा चला के बैटल सुतल छेलिय
ह कॉलेज मे पढ़े छीयै किभी इसकुले मे पढ़े छीयै
नहि नहि पढ़बै छियै
अच्छा पढ़बै छी धीया पुता के?
हँ धिया पुता के।
ओ
पढ़बैमे मोन लगैय अहाँके?
हमरा सभ सभ काम में बड मन लागे हे
ओ
कोएयो काम मिलि जाय है, सभ काजमे मोन लागै हे।
तब तऽ काम काज बुझाइ छी।
नहि तऽ अपना आरसँ कहैसँ थोड़े ने होइ छै। काम भऽ गेल, दोसर केकर आओर की काम भऽ गेल सभ। काम सामनेसँ दिखाई दै है।
त कइहो हँ
कै बजे स्कूल जाइ छै त?
य तऽ स्कूल तऽ अभी मॉर्निंग है।
अच्छा, गर्मीके लऽ कऽ अभी मोर्निंग चले है।
हँ मॉर्निंग चलि ह तऽ नींद तऽ नहि खुले हे सुबह मे लेकिन काम है, काम पकड़ ले छलियै तऽ काम तऽ करैके है।
कएटा बच्चा सभके पढ़बै छियै, धियपुता सभके।
हँ, बीस टा
अच्छा, बीस टा छै?
हँ
ओ तऽ बड़ दिमागके अथी कऽ देय हत बच्चा, धिय पुता सभ बढ़ि हलो करै ह ने।
से आर नहि कहियौ, हमरासँ बड़सँ डेरा आय है बच्चा सभ।
हँ
हँ, मारबो नहि करै छियै। बिना मारे। के डेराइ छै? कोनो क्लासमे हम घुस घुस जाइ छलियै।
हँ
बच्चा सभ शान्त भऽ जाइ है, कहै बाऽ, मिस आइ गेल, मिस आ गेल, मिस आ गेल।
बढिया से बिना मार? के केना डेराइ, अहाँके मुँह मने रावण हे।
नहि नहि, मुँह आर नहि, डेरावन है, आब तऽ ई अपनेसँ कै। जवान जे अइ ने, हमर। जे बजै आर छियै। तऽ बजहेसे बच्चा आब डर जाइ हे।
जेना बोलै छलियै, डन। हँ, जेतऽ बजै छियै, टाइट आवाजमे बोली छियै बच्चा सभके।
नहि, कनि बच्चा सभके डरो भेनाइ जरूरी हइ।
अ नहि, मारै छली नहि, टाइट आवाजमे बजली। बच्चा सभ डरि गेल, इहेमे इहेमे डराइ छलै।
कोन कोन सब्जेक्ट अहाँ सभ पढ़बै छियै, ओतऽ बच्चा सभके?
सभ सब्जेक्ट पढ़ाबै छियै, मैथ, साइंस, ई बी एस। आ एस एस टी कहे है आ हिन्दी। संस्कृत नहि पढ़ाबै छियै।
सबसँ नीक कोन लगय छै
आब एत्ते तऽ नीक लागी हे मैथ्स मैथ्स मैथ्स बड़ा नीक लगे है
ओ तऽ बच्चा सबके अभी छोट बच्चा छथिन कि बड़ कथि कहथि आ सिखबे हेबै ने
हँ तऽ ई त नीस्ट क्लास मे मलब छोट कलास भए गेलै यू के जी मे हो गेलै वन तक चली है
अच्छा
से तऽ नीक छै मोनो लगे हेते ओतऽ बच्चा सब
हँ मोन लगै हइ घण्टी आर घण्टी लागल आ एक क्लास जाउ ओ क्लास जाउ मैडम आर मिलल बात भ अपना मे गपशप भेल तऽ मोन आर लगे ह एहि मे समय चल जाय है जल्दी चल जाय है बुझा है न कि हँ अभी तऽ मॉर्निंग है तऽ बाद बज जाइ है न के बारह बजे टीचर आर के बारह बजे छुट्टी होइ है
ओ जाय दियौ टाइमो पास भऽ जाइ छै
हँ आ बच्चा आर सबके साढ़े एगारह मे भऽ गेलय हे
तऽ बच्चाभ अहाँके कथी कहैत छथिन धिया पुतासभ मिस कहै छथिन की मैडम कहय छथिन
मैडमो कहैत छै आ मिशो कहैत छै दुनू कहैत छै
ओ
जेकरा हँ जे जे बच्चाके जे बुझाय
हँ
सेहे बोलत तऽ नहि बोलली की मीस बोली के मैडम बोली ही जे मोन बुझाय है बच्चा आर के वहे बोली है
हँ
लगावो आर हो जाइ छै बच्चा सबके
हँ लगाव भऽ जाए छै
आ कि कहु एगो एगो तऽ एक क्लास मे यू के जी क्लास मे बच्चा है ओकरा कछु दे दियौ रौआ ओ सब याद करके आयत
तेज बच्चा छथिन
गजबे तेज बच्चा छथिन की की कहू कि बाजू ओकरा बारे मे
कोनो कोनो बच्चा होइ छै जथी तऽ न ओराति छै ल त कोनो कोनो बच्चा तऽ एहन गोबर होइ कत ओछि ह ओहि चीजके बार बार करबैत रहू जल्दी सीख नहि सकै हए
पूरे क्लास मे उहे एगो बच्चा छलै जे अहाँ जे दे दियौ कहानी दे दियौ कहानि ओ याद कऽ के आ जायत
हँ
रटिया जायत आ उहे सुना देत अहाँके अब ओ बच्चा के क एगो क्लास के सिलेबसे अनुसार ने पढ़ाबै छलेे ऑफिस ब आरमे मीटिंग होइ है तऽ सिलेबस से बाहर नहि पढ़ाबै छियै ओकरा
ओ ई अनुसार क्लस बाय क्लस चलो पड़े
तऽ आओर बच्चा सब अभी कबिते मे लटकल है ओ इए के मात्रा मे लटकल हे आ ओहो बच्चा सभ बना के बैठल हे
ओ एन ओ त आग आगा के क्लास मे उनका बढ़ा दियौ
चऽ, ओ पैरेंट्स ओकरा पढ़बै।
हँ, जे बच्चा एहिमे कम्प्लीट कऽ ले छथिन तऽ कला एहिमे झुलैत रहत। आगा क्लासमे चलि जेतियै।
आ बड़ छोट है, पाँचे सालके है।
ओ
आइयो आर होइ छै ने की? गार्जियन आ रहलक चाही, टीचर आ रहलक तऽ ओकर डर भऽ गेल। तेला पढ़ै नहि। अहाँ रहियौ नहि रहियौ, कोइ मतलब नहि हे ओ बच्चाके।
पढ़नाइयो खऽ बच्चा हेथिन।
हँ, गजबे बच्चा छै बच्चा, देख कऽ तऽ की कहू, मोन बड्ड खुश हो जाइ है, बड़ खुश हो जाइ है ओकरा देख के। ओ मोन कहैए, कइसन कइसन के बच्चा दसगो है, पन्द्रहगो है। बीसगो हे तऽ पढ़ाबैमे बड़ा मजा आबै है।
रो क बजल
बजलियै जे एहन एहन बच्चा सभ। क्लासमे अगर दस बीसगो रहै तऽ बड़ मजा आबै पढ़ाबैमे।
हँ लेकिन बच्चा सभ सभ अलग अलग बात
हँ, ई नहि ह कि। सर छै तऽ डरे पढ़ू, मैडम छै तऽ डरे पढ़ू नहि। या मम्मी पापा छै तऽ डरे पढ़ू ने, अपने पढ़ऽ ह तऽ ओकरा जे। न बुझायब से अगर कोइ दिखाई दे तऽ मैडम, सर, कोइ मम्मी। पप्पा, ओकरासँ ओ पूछ ले, फेर ओ पढ़ै लागल। हमसभ तऽ देखै छियै तऽ बहुत नीक लगै हऽ, बड़ खुश होइ हऽ, किहन एहन बच्चा होइ कि चाही।
ह
लेकिन भगवानो आर सभके सभकिछु नहि ने दै छथिन।
हँ तऽ कोनो बच्चो तऽ अपना आप छोड़ी आय।
आ कोइ कोइ बच्चो एना एना के होइ हे। आ कोइ कोइ तऽ बाप रे, मतऽ पूछु से तऽ। एगो देब तऽ ओ तऽ महिना दिनमे न याद पड़ै। महिनो दिन लगा देतौ स याद करऽ, बच्चाके पीछे रहि जाय है, पड़ै हय। आब ओ बच्चाके नहि छोड़ैके पोनी है। यऽ तऽ पेरेंट्स कहै छै ने कि हमर बच्चामे किछु प्रोग्रेस है, न है, पढ़ै न पढ़ै, आबै है।
तऽ की कहियौ? तऽ ओहो सभके साथे इहो बच्चाके लऽ कऽ चलैत छियै।
ओ ह
एना एना हऽ तऽ बथे। आ छोटे छोटे बच्चा से आबै हे तऽ ओसभ तऽ रोत कनैत आयत। आइते आइते देखब क्लासमे मैमके। लंच खुआबैत रहैत छै।
हँ
एना एना हे
तऽ बचल करऽ पड़ै।
हँ तऽ हे, हमरा इसकुलमे प्ले क्लास ह। ओहि प्ले क्लासमे सभ आयत तऽ रोत कनैत तऽ मैम। लंच लेलेे पेरेंटस देले रहै तऽ लंच ले रह बच्चा सबके ओहिमे खेलाबत कुदावत सबके मोन के भुलाय तब काने हेय बन्द करे हेय बच्चा सब
ओ
लगे आर छिय जे अहाँ व्यस्त छियै
नहि व्यस्त नहि छियै फ्रिये छियै अभी दुपहर क कोन काज रहता है
ह हम कहिये तनी व्यस्त छियै तऽ ठीक है हम बादमे फिर फोन करबै अहाँ के अगैबे
नय कनी आओर चलअ दियो अभी एक मिनट
अ सीए करै छिय तऽ
कुछ नहि करै छियै ये की कहै छियै एहन आदमी सँ पाला पड़ल छै एगो कपड़ा लै छथिन आ चारि गो उकटि पकटि के धऽ दै छथिन
ह अहाँके बड़
हँ यै दिमाग खा जाइ छथिन
हया तऽ बड़ के नहि समझाबै छियै के कपड़ा एके बेर लेल जय छियै नय चारि गो उटियो
ए तऽ रखे पड़ेत अहाँके
उहे आदते छियै की कहबै
तऽ कहियौ कि अहे रखियौ अहाँ अपने अपन कपड़ा अपने सम्भालके रखियौ
हँ देखियो न एगो अलगे कऽ देबै हम अप इ ऐय पर से हटा देबै कभी अहाँ अपन राखु समझू चाइल नय सु धरतै तऽ इएह करऽ पड़तै ने
ठीक छै तऽ काज कलू तब
ठीक छियै ठीक छै बादमे अहाँके लगबै छियै